नमस्कार
की हाल छै। सब नीक छै।
जी सब नीक छै अहाँ अपन बताउ नऽ अपने के सब नीक छै?
हँ हमर सब नीक छै आओर बताे घर पे लोकोग सब नीक छै मााय बाबूजी भाय ब। चचा चाची दादा दादी सब नीक छै।
जी सब नीक छै अपने के घर के सब लोग नीक छै।
हँ हमरो घर पर लोग सब नीक छै माय बाबूजी भाय बहिन चचा चाची। दादा दादी सब नीक छै आओर बताय छै खाना पीना हो भ-भ गेल छै।
जी खाना पीना तऽ भए गेल छै अपने खाना पीना भए गेल छै।
आ हमर खाना पीना भऽ गेल छै। खाना पीनामे आज का -क भल छै।
खान पीनामे भेल छै चावल भुजिया आ ऑमलेट
खाना अ-अभी खा लेय छियै सब आइटम
हाँ अभीेये खै ले छी।
आओर बताए छी
अहाँके की की खयले छी।
हाँ हमी अभी खाना पीना खैले छियै रोटी खै ले छियै दाल भर के भुजिया खैले छियै आओर आम खैले छियै आओर खीर खै ले छियै अभी खाना पीना खा खइली छी सुत रहै छै नीन्दा लागे छै व तर कॉल करे छै आओर बताइ छै रोकल आय छै बैंक मे काम करै छै अपन
हँ देखू ने आबै छी। आजो तऽ आयल रहै छै पहिले कालु कालु अहाँ ब्लू रंग के चेक शर्ट पहनले रहे छी
हम हम सिकस पहिने रहे छी। काएला आय रहै छै ना मिलै छै हमरा से
अ-ओ पिताजी के जरे आयल रहे छै। हुनका आँख देखाबे के रहे छै ने ओह लाए
तऽ एको बेर आएल छै त बैंक मे काम नहि भेल छै खाली देख
न कालू बैंक छुटी न रहै छै।
हूँ तऽ कथि ला आएल रहै छी देखाबै ला बाबुजी कें
हाँ आँख देखा वै ला जी देखा वै ला जी बोले छै पटना जाय लऽ
ओ त रौआ काल बैंक के काम ला आबै छै।
जी।
क बजे आय छै सुबह आब छै की शाम के आबे छै
सुबह आयल छियै मतलब की दू तीन बजे से चलले रहै छियै
हूँ ठीके रहै छै तऽ आओर बताए छै कहिया पटना जाइ छै तऽ
अभी न जाइ छियै अभी समय छै देखू ने आजबे कालबे जायब के रहै छैै लेकिन आब देखू की होइ छै जेना होइ छै देखू
ठीके छै ओ बता छै मने पहुँच ले के घण्टा रहै छै काए बजे जाइ छै क बजे भी चलि भी जाइ छी
अं - अ-ए तऽ देर रहै छै तीन दू चारि घंटा ल रहै छै। हूँ
हूँ ठीके छै। आओर बताब छी पढा-पढ़ाइ भेल छै कि नहि
बैठले भेल छै तनी मनी तऽ भेल छै।
हूँ लोको काल कल राख भ कर छै।
अखालू याद कना रहै छै कल
कोनो बात नहि छै याद राखै छै अगे बात छै
ना ना उ नै-न रहै छै गाँव होय छै जानै छियै अहाँकेँ नऽ बोलले रहै छी अहाँकेँ मतलब कऽ चालू देखाबे गेल रहे छी
ओ तऽ देखाबे गेल छी
हँ तऽ कल देखाबे गेल छियै परसो रात के ना सु तल रहै छी सब समझै छिये
ओही सँ काज शूरु करै छै
हँ काल सूतले तऽ सीधे नींद खुलै छै अहाँ जब मतलब अहाँ से मिलै छी तब
ठीके रहै छै तऽ आओर कहै छी तऽ तऽ अभी पैसा ट्रन्सफर होत छै कि नऽ कामे नऽ करै छी
ओ तऽ कल आबै छै कल अपन करा लेबै छिये
पैसा होइ छै लेकिन जाइ नऽ छै
एगो तऽ कल कची पढ़ाय - पढ़ाय करै छिये की ना
भेल छै
ओ आज कथि कोन चीज करऽ कोन सब्जेक्ट करऽ बला छी
उहे पढ़ै छी जे नऽ होइ छै की कहल जाइ छै बस याद अथि फिजिक्स - फिजिक्स
ओ तब मैथ बनाबै छिय कि नय
मैथ नऽ मैथ अभी नऽ देख लू नऽ देखले छी केना छै पर सोचै छी चालू करे केँ एगो चेप्टर तनी देखम केना छै
हुँ ठीके रहल छै तऽ आओर बताय छै कथि सब पढ़ै छिये लैपटॉप सँ पढ़ै छी ना अभी ना करै छी तऽ काल से जाए छी
ओ
अब देखै छियै सुबह तऽ सुबह तऽ बारिसे हो जाइ छै सुबह रोज देखै छियै तीन दिन से रोज सुबह - सुबह बारिश होइ छै दिक्कत होइ छै जा जायमे दिक्कत होइ छै आरो ओने बारिश होइ छै की नऽ
नाय एने ओतना बारिस तऽ नऽ होइ छै
सुहन ना सुबह नय हो छै
तनी मनी हँ होइ छै
आ अभी बारिश होइ छै
जी होइ छै
उ तऽ र पाकी - पाकी भेल छै की नऽ
हँ भए भऽ गेल छै गोलिया मे पूरा पाकी - पाकी भऽ गेल छै
तऽ इसकुल सँ कुछ खबर आय छै कि नऽ
ए हम नऽ छै ग्रुप मे समझै छी हमरा ग्रुपे मऽ नऽ छी
ग्रुप मे तऽ हमी नऽ छी कहे ग्रुप से कोन निकाल दे कब निकाल देबै छै कछु बुझाय नऽ छै
निकाल देेले छै
काज निकाल देेलैय छैय, कि ग्रुपे बदलैय छैय। लागैय छैय नया ग्रुप बनैलय छैय।
आ तऽ नया ग्रुप में रहै छी का।
उहैय ग्रुप नैय रहै छियै, नया ग्रुप में कहां रहैय छियै। खाली पुरनके ग्रुप मे रहे छैय
हं तऽ नया ग्रुप हमहुं तऽ खाली पुरान के ग्रुप मऽ रहै छी
हँ तऽ जााम द काल तऽ करै छैाय नैयका ग्रुप मे स्केन करै छै तऽ हो जाइ छै
हू हमरो जो हमरो जोर दै छिय
हँ जोरू जोरू काहे नऽ जाइ छै तऽ जड़ जाइ छै खूब भर जाइ छै छै
तहन ठीक
आओर कहे छै तऽ हमर जाइ छियै, पढ़ाई लिखाई।
के
कथी से पढ़ैय छियै, मोबाइल से कि लैपटॉप से।
मोबाइल से।
कोन मोबाइल आइ फोनबा छियै, कि नैयका फो पुरनका फोन छै
अऽ मतलब कि दुनू चलैय लैबैय छियै, जे मोन करैय छैय।
हूँ पावर बैंक ठीक छैय, अभी।
हँ उ ते एकदम नीक छैय, बहुत अधिक।
टाआइ फोनबा ओर से चार्ज हो छैय कि नैइ।
ओ सेट अइ अपन मोबैलबा के केबल लगाके। आपन वला एंड्रॉइड के केबल लगाके करल जाइ छैय।
ओ एतरे नहि होइ छै
ए तरोअमे थोड़े देल जाइ छैय।
हू इहो सही छै बात सही कहे छी तब और बताइये फिल्मो और बनाएल गेल छैय देवाल पर देखेय।
कहिया कऽ लेल छै आजु कर थोरे छै चले छी अभी तनी कहै छी ने तनि कनी दिक्कत होइ छै कि समय नैइ मिलैइ छैय तऽ
हूँ तऽ छोड़ेय छैय, ई फिलीम ओ छोड़ेय छैय, आ होइ छैय टॉक्सी फिलीम। टॉक्सी फिलीम आय छैय, छब्बीस तारीख अठवाँ महिना दू हजार छब्बीस ओ दिन चलैय छैय।
अच्छा ठीके देखल जाय छैय।
हूँ इहो बात सही छैय। का कहे हम तऽ ऐय नहा लेले छल बारिश के कारण आय नहा लेने छल तोहर टिकट बुक हो गेल छैय, तोहर टिकट करा देल छैय। भैय गेल छैय।
एकदम नीक करैय छिय।
ब रास्ते मे छै नु दुकान से निकलै छै तऽ बारिश स्टार्ट होइ छैइ, थोडा़ रुकैय छैइ बारिश इंतजार करैय छैय। ओकर बाद ओकर बाद जाइ छै तऽ जे-जे बारिश -बारिश मे कोची जाइ छैइ, मजे नैय आइय छैइ, बारिश में। तऽ कंसेल कर ब नहि जा
हँ बारिश तऽ होइ छैइ, अभी तऽ तनी देर पहिले होअत रहैय छैइ न
अ घुन-घुना के होइ छैइ। हम तो कहे छी कि दी दिन मे दिन मे तो पोहर के बारिश जोर जोर शुर ओ धेनैय छैइ, रात मे रोज होइ छैइ, आ सुबह होइ छैइ। सुबह मे बारिश होइ छैइ, बस हम चाहैय छियै, रात मे तऽ बारिसे न होइ छै बोले बारिश सुबह मे खाली होइ छैइ, कि दुपहरो मे होइ छैइ।
आ आजू।
आ आजु कह बज सुबह कह शाममे होइ छै
आजे तऽ हम नओ देखैय छी कियाकि नओ बजे तऽ हम उठबे करैय छियै शामो गो पारा दस तु त कहैय छही नओ लेकिन होल बारिश सब भेल छैय तबे त पानी लागल छैय अभियो तैके देर पहिले खुनयो त पहिले बरसैत रहैय छैय।
इतने काहे सुतल छलैय ज्यादे लय नै सेहे छैय।
एक परस सुतबे नै करैय छी राति के तऽ अहाँके एक दिन बिना जगले रह जाइ छी। परसु ना सुतले छिय कालो दिन मे ना सुतले रहैय छी
ओ तऽ रातिमे कैना नै सुतैय छै ओ
ह
रातोवामे रौआ काहे नै सुतैय छी
रातबा मे न सुते छीय मतलब कि ओकाल ओ दिन एगो फिलिम देख रहैय छी।
ठीक छैय रखैय छी।
जी रखय छी रखु